हेलो
हँ की हाल चाल
ठीक ये ठीक छी।
हुँ हम ठीक छी अपन
एनो ठीक छै आओर की कहियो चाय पानी भऽ गेलै
हँ चाय पानी तऽ भऽ गेलै। आओर सब बस बैसल छी
हँ
आओर सब
आओर सभ बढ़ियाँ बतबियौ आओर
बस चलि रहल छै
हुँ
आओर खाना पीना भऽ गेलै
खाना पीना अखन खाना पीनाे कखन ने भऽ गेलै आब तऽ साँझ भऽ गेलै आब तऽ चाय पानि टाइम भ गेलै
ओ आब तऽ रक्षो बंधन आबऽ बला भ गेल हेएतऽ
ऊ अठाइस तारीख क छै अठाइस अगस्त
ओ पहिले रक्षाबन्धन होइ छै र रक्षाबंधन के बाद पहिले जीतिया होइ छै न
नै नै रक्षाबन्धन के बाद होइ छै अहाँके अथी कृष्ण जन्माष्टमी
हूँ
ओई के बाद होइ छै अहाँके अथी
कथी जितिया अच्छा ओई के बाद
ओईके बाद
ओईके बाद होइ छै अहाँके अथी ओईके बाद होइ छै जितियाके बाद होइ छै दुर्गा पूजा ओके बाद फेर आहाँके कोजगरा होइ छै ओईके बाद दीपावली
हँ ओईके बाद
छठ पूजा
पूजा कहिया छै
ऊ
एईबेर छठि पूजा कहिया अइ
छठि पूजा अहाँके एक बेर मतलब चौदह तारीकसँ नै तेरह तारीकसँ एस्टार्ट छै तेरह नवम्बर
ओ अहाँके सबसँ ज्यादा कोन पाबनि नीक लागैया अपन मिथिलाके
हमरा सब के नीक लागैया अपन मिथिलामे छठि
छठि आओर
आओर आओर हमरा अहाँके रक्षाबन्धन भरदुतिया ऊ
ह त दौड़ब
आओर आओर बहुत सारा पाबनि छै बट हमरा ई नीक लागैया ई सब
बी सा कोइ ख छै गे माए गे दुनू कात स छौकिया दैया हमरा
आओर कहियौ
आओर सब बढ़िआ छै
अहाँके कोन पाबनि पसन्द यऽ
सबस जाद होली होली छैठ जन्माष्टमी नै होली होली छठि जन्माष्टमी दुर्गा पूजा आओर हँ आओर दीपावली एहा तीन चारि टा पसन्द अई ओनातऽ अपन मिथिलामे अपन मिथिलामे तऽ ओना तऽ सब पाबनि बहुत बढ़िआँ होइ छै बट हमरा जे तीन चारि टा पाबनि ज्यदा पसन्द अई
हूँ एहिमे हमरा होली बिल्कुल नै पसन्द यै
हं नय हमरा तीन चारिटा पाबनि जे य से बहुत सबस पहिले तऽ अहाँके भऽ गेल अहाँके छैठ दीपावली होली दुर्गापूजा अ जन्माष्टमी और रक्षाबंधन भए रहल तऽ नीक नीक लागल नय रहल तऽ नय नीक लागल
हँ से तऽ छै है
ओना ओना तऽ रक्षाबंधन तऽ पूरा देश के मतलब पाबनि छै अपन मिथिला के पाबनि तऽ इश इश ई नय छै
अपन मिथिला मे स्पेशल मनाल जाय या अहाँ के भरदुतीया भाय बहिन के पावनि मे
हँ अपन मिथिलामे भाय बहिनके पाबैन प्रसिद्ध होइ छै आ रक्षाबंधन तऽ पूरा देश के लेल छै पूरा बिहार के लेल पूरा मतलब पूरा मतलब इण्डिया के लेल छै
हं
भााय दूज आ ज्यादातर अपन मिथिले मे ई मतलब मानल जाइ छै बा मिथिल मे मिथिले मे हेबे करै छै भाय दूज आओर हमरा नय लागय कोनो देश मे होएत ऐछ कोनो आओर कल्चरमे होइत हेतै बस मिथिले मैथिलीए कल्चरमे होइत भाय छ
नय हम मेथलिए कल्चर आओर सब बढ़िआ और अहाँ कहियौ
और अहाँ के तऽ घरे के पास छै दुर्गा स्थान त जाइ छी कि नै
हँ जाइ छियै कहियो कभार अहाँ जाइ छी की नै आहूँके तऽ गांव से पासे पड़ैया
हँ जाइ छी ने कहियओ कभार हमहू
हुं
हूं आओ सब
आओर कहियो अपन ऐहिटा बात बताउ अपन मिथिला मे की की चीज एहन छै जे फेमस छै
अपन मिथिलामे फेमस छै जेना पान मखान माछे
आओर पान मखान माछ तऽ ई तऽ फेमस छै मिथिला के मतलब प्रसिद्ध छै आनमान सान जे कहै छै से छै आन बान शान छै पान मखान माछ ई सब आओर बहुत सारा छै मिथिला पेन्टिंग छै ओहिके बाद सीकी क सिकी के जे सकी सिकीके जे आबै छै काज से छै ओहिके बाद सिलाई कढ़ाई जते भी छै हमरा लागय हुनर वाला चीज छै ने सबटा मिथिले मे छै मिथिला के सब नकल कहब हमरा अजमा लैके बाद बांकी अपन मिथिला मे ई तीन चारिटा तऽ बहुत मतलब मिथिला पेंटिंग पान मखा कान माछ सिकीवला काज बाद बहुत सारा छै एहन जे फेमस छै
नै
आओर ख आओर मिथिला में अहाँके खाना में कीसभ पसन्द अइ मैथिली में।
मिथिला मे खाना मे तऽ बहुत सारा चीज छै। बट हमरा नीक लागेया नॉनवेज मे कही त अहाँ केना माछ। बहुत नीक लागैया।
हँ।
और वेज में हमरा अहाँ के बड़ी भात बहुत नीक लागेया।
अच्छा।
हू।
आओर।
और बहुत सारा चीज छै। और हमरा नाश्ता मे अहाँ के पराठा भूजा पसंन्द ये आलू। भुजिया आ पड़ाठा।
अच्छा।
आओर चाय तऽ सभ केँ पसन्द रहैत छै।
हँ चाय त सभ केँ पसन्द छै। च एकटा चीज छै। जे नहि पीबे छै। तऽ आदमी के माथा दर्द कऽ देय छै। एते पावर छै। चाय में।
ह से तऽ छै। स्पेशल जे चाय के मतलब चाय जेकरा बहुत ज्यादे पसन्द छै। या
और अहाँके मिथिला में। मतलब जे अपन मिथिला के। कल्चर होइ छै। जेना कोनो मतलब हुनर होइ छै। जे मतलब ओमे अहाँ। ईसभ आबैए पड़ब जेना मिथिला पेन्टिंग। बहुत सारा चीज होइ छै। ने कि अदौरी दनौरी ई सभ पारा एनाइ। बनेना है ई सभ चीज अभी यहाँके।
हँ मतलब मिथिला पेंटिंग। तऽ नहि आबैएा बट हँ कनि देख अगर देख लै छीयै ककरोत। कनि मनि कल ने। आओर रहलै ई चरौरी अरौरी। सभ बनबय के तऽ ओहोसभ कनी मनी आबैया मतलब बना सकैत छी। ह। और सिलाई तिलाई आबैएा बस आओर मतलब कनी मनी सभ किछु आबैएा।
अच्छा।
हू।
नहि आब को अपना। मिथिला में हरेक लोक कला छै।
अपन मिथिला तऽ कले के लेल जानले जाइ छै।
ह। सी बात छै। कहावत। ह ने एक बिहारी सभ पे भारी।
ऊपरसँ एक तऽ बिहारी दोसर मैथिल।
हँ। मैथिल बहुत सार अथी हतै एक मैथिल। सभ पर भारी।
हँ।
हँ। आओर सभ बढ़िआँ।
ह आओर सभ तऽ बढ़िआ है।
घोर के काज वाज भ गेल।
नहि एखन कहाँ मतलब मतलब एखन भेबे मतलब सारा किछ भऽ गेल छै। साँझ के वर्त।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओ। ओर अहाँ कतहु अप्पन मतलब मिथिला सँ कतहु बाहर घूमय के लेल गेल छी कि नहि
मिथिला सँ बाहर मिथिलासँ बाहर त नहि गेल छियै मिथिले मे घुमल छी
चलू इहो बहुत बढ़िआँ बात छै। अप्पन मिथिला में रहै क अपन मिथिलाे रहके अप्पन मिथिले मे भी मिलल
हँ मिथिले हँ मिथिले मे घूमय वाला बहुत सारा जगह छै। जहााँ घुमि सकैत छी बाहर अहाँ
सही बात छै। मिथिले में एते सारा घूमऽ के चीज छै। ने जे बाहर जायके अहाँके मौके नहि भेटत
हँ उएह बहुत सारा चीज छै। मिथिला में घूमऽ वाला
हूँ।
ह
एखन नया पर मिथिला हाट खुललैय।
हु ओहो बहुत नीक जगह छै। मिथिला हाट छै। जनकपुर छै। अहाँके श्यामा माय मंदिर भ गेलै बहुत सारा जगह छै। जे अहाँके घूमय वला छै।
आ जयनगर भ गेलै
दरभंगा में बहुत सारा चीज छै। घूम वाला
सही बात छै। ओर अहाँके अप्पन मैथिली भाषा बाजय मे नीक लागैया
हा नीक लागय या बुझितो छी।
सी बात छै। अप्पन मैथिली भाषा अप्पन अप्पन भाषा आदमी के आब के चाही तऽ बहुत लोक तऽ अप्पन भाषा के यूजो नहि करै छथिन मतलब हुनका एते शर्म आबै छै। अप्पन भाषा बाजय मे जे पता नहि ना लागै छै। पता नय कोन कुकर्म कऽ ललखिन हे मतलब से वादा लेकिन अप्पन भाषा बाजै मे शर्म नहि लागल चाही आदमी के
हा नहि नहि हमरा पसन्द है मैथिली बजनाय और नीको लागै ह मैथिली बाजू में
सही कहो छै। ने जेहन देश ओहन भेस बट एहन नय चाही जेहन देश तेहन भेस नहि होइ के चाही जे हमर देश या ने उह वला हा ओ कहावत झूठै छै। ने कि जेहन तेहन भेस से नहि होबके चाही हम मैथिलीके छी एहिके मतलब नहि छै। कि आहा विदेश जाब तऽ ओतय के भेस पकड़ लेब नहि भाई हम मैथिल छी तऽ मैथिली वला भेस राखब
ओर अहाँके आओर अहाँ अहा गेल छी कि नहि मिथिला स बाहर घूमय तूमय क
मिथिला सँ बाहर तऽ हम बहुत जगह गेल छी घूम के लेल
मिथिलो में हम बहुत जगह घुमल छी कियकि भाय मिथिले मे एते सारा घूमय के जगह छै। ने जे अहाँ बाहर नहियो घूमल जायब तऽ अहाँके कोनो फर्क नहि पड़ैत छै। ब तयो हँ बट तैयो हम एतअ बाहर गेल छी एहन नहि छै। नहि गेल छी लेकिन अप्पन एकटा अप्पन ओ जे होय छै। ने कि अप्पन कल्चर बिसरि गेनाइ अप्पन कल्चर आपन अपन मान मर्यादा राखैत अप्पन अथी ममें रहैत मे गेल छी और इहो ने केकरो सामने वाला के फील होव द छै। जे हम भाय मैथिल नय छै। ओकरा एहन फील दिलाबै छैयै ने कि हम ओकरा मतलब मजबूरन ओकरा मतलब मानऽ पड़ै छै कि ई सब बिहारी छै ई मैथिल छै पर सब एक त बिहारी ऊपर सँ ई मैथिल छै आबऽ वाला समय मे देखबै जे मैथिल भाइ नम्बर मे गिनती मे एतै गिनती मे की पहिल नम्बर पर एतै
हँ छै अपननो मैथिल बाप बहुत फेमस छै मतलब हरेक जगह अहाँके देखल जाए तऽ एखन मैथिल बहुत मतलब अथियो कऽ रहल छै
पढ़ाइ सँ लऽ कऽ लिखाइ तक कला सँ लऽ कऽ हुनर सब चीज मे मै लागल छै
वएह छै न
वहए न अपन मैथिली भी की नै छै आई एस ऑफिसर पना चिलना बहुत सारा छै बहुत सारा खास कर लड़की सब त आओर आगा जा रहल छै।
जेबाकीयो चाही मतलब कि अहाँके
मिथिला के नाम रोशन भऽ रहल छै आ बहुत खुशी लागैया ई सब देख कऽ
हँ से त छै हे- -
आओर सब बढ़िया
हँ आओर सब बढ़ीयाँ